हेलो,
वाहेगुरु भैया,
जी वाहेगुरु जी जी ठीकु आहियो।
बढ़िया तव्हां ॿुधायो तव्हां ठीकु आहियो। घर में सभु मज़े में
सभु असांजे घर मज़े में तव्हांजे घर में सभु ठीकु आहिनि।
हा सभु ठीकु आहिनि। ॿियो सभु ॿढ़िया। ॿियो ॿुधायो, जॉब कंदा आहियो।
जी हा न मुंहिंजी ऑफिस आहे खुद जी दीदी अकाउंट जो कमु कंदो आहियां मां।
अच्छा, न कई जॻह ॻाल्हाए न मतिलबु जेंट्सन सां त कुझु वीचारा स्टूडेंट पढ़ंदा आहिनि त हुनन्हनि खे एग्ज़ाम सां चवंदा आहियूं की जॉब कंदा आहियो की भैय्या ॿार ब अथव त पोइ थोरो ॻाल्हाईंदा आहिनि न अजीब थो क न न त मां जॉब कंदो आहियां हीअं।
न न न मां मतलबु ॾहनि सालनि खां इहो कमु कंदो आहियां मतिलबु मां लॻभॻ बतीस सालु जो आयां, अऊं जी जी मुंहिंजी ऑफिस आ खुद जी ॾहनि सालनि खां मां उहो ई कमु कंदो आहियां।
अच्छा अकाउंटेंट जो कमु तव?
जी जी हा।
हा काथे बि हे
जीअं
काथां आहियो भैया तां?
जी छा ता चओ
कहिड़े शहर मां आहियो भैया?
मां कटनी मां आहियां।
अच्छा कटनीअ मां आयो हो, जबलपुर कटनी पासे में आ।
हा तहांजा हसबैंड छा कंदा आहिनि?
असांजो ढाओ आ भईया।
अच् अच्छा
हा जबलपुर में।
अच्छा अच्छा जबलपुर में कहिड़े हंद?
जबलपुर में कुंडम रोड ते।
अच्छा बढ़िया मतिलबु हाईवे ते ई हूंदो न इयो गोश, अच्छा। ईअं त असां हाईवे मां निकिरंदा आहियूं जिते चङा पवंदा आहिनि ढाबा जीअं जबलपुर खां बाहिरि हुंदो न ह न?
न न जबलपुर में आहे अमरकंटक रोड ते ई पवंदो आ।
अच्छा अमरकंटक रोड, हा बरोबर इह अमरकंटक हिकिड़ो हली वेंदो आ हेॾे, हिकु मंडला हल हली वेंदो आ हा न।
हा हा इहो मंडला वारो ई रोड।
मंडला वारो रोड। हा हितां वेंदा त आहियूं असां मंडला वेंदा आहियूं असां नानाणा होॾे हिनि।
अच्छा
जी जी उहो ई तव्हां जो मैसेज उहोई मां मैसेज कयो मां चयमि मुंहिंजो आउटगोइंग चालू आ। त मां चयो हिकु ॿिनि खे फोनु लॻायां वरी। हाणे उथयासीं संडे जी जी अच हा ईअं शुरू शुरूआत में इएं ई थींदो आ न।
हा न भैया मूंखे थी वियो आहे टाइम थी वियो आहे जुड़े।
अच्छा त तव्हां ई अञां आउटगोइंग चालू न थी तव।
न, मूंखे थी वया आहिनि, वीह पंजवीह ॾींहुं थी विया आहिनि।
हा त हेतरी फोनयूं न आईं हुंदो या पर।
हा हा कॉलिंग जीअं मां मैसेज विझांस ती त जीअं तां कयव न त ॿे बि करनि ता ईअं।
हा त ईअं थे तो कंफ्यूजन वरी माण्हू हिकु ॿिए खे फोन नथो करे सघे। त हिन खां माण्हू ॿिए खे फ़ोन करे वठे मैसेज करे वठे, की भईया मूंखे करे वठ। त वधीक सही आ, न त कॉल मिस बि थी ती वञे। ठीकु ठीकु आ न, ॿियो ॿुधायो तव्हां छा कंदा आहियो हाउस वाइफ ई आहियो?
मां हाउस वाइफ आहियां, टे टे गुड्ॾा आहिनि घर में ई रहंदी आहियां।
अच्छा ॿियो कुझु कंदा हूंदव न घर में कमुकार वग़ैरहा? अॼुकल्ह लेडिस करनि तियूं कमु। हा न कोई कुझु कुझु अच्छा
न न करण ई न ॾींदा आहिनि न जेंस हे बि पंहिंजो समाज जो आहे ऐप त करणु ॾिनो थऊं
हा बस बस बस उो ई आहे न एक अलब
सिंधी ॻाल्हायूं ऐं सिंधीअ खे वधायूं
हा बस उहो ई आहे न हिकु बिए जो हा हूं हूं हिक ॿिए जो हाल चाल थींदो आह
हा हा हाणे साईं दरबार में जणिया पवंदा न
हा
हा ॿुधोहुय हा न हाणे बुध बुधो हुयो जणिया पाईंदा साईं जनि ॿारनि खे
हा तव्हांयो इअं निकिरणु थींदो न घुमण थींदो न कटनीअ तरफ़ ईंदा आहियो?
हा कटनीअ ईंदा आहियूं न नानाणा आहिनि न भैया कटनीअ
अच्छा कटनीअ में काथे नानहाणा तव्हांजा?
सा वटलेन
केरुू?
ई निमीअया महाजन
अच्छा
सचु जैन बल्लू मास्तर बलराम मास्तर
हा रॉाबर्ट लाइन त असांए पासे में ई आह उ इअ पूरो नालो ॿुधाईंदो नालो ईअ ॿुधियल आहे लेकिन जीअं पूरी सरनेम वग़ैरह ॿुधाईंदो त
माखीजा थव भैया
अच्छा माखीजन हा त आहेन हिते
तन हा
अच्छा मील जे जिते मील आहे ऐं जिते हिते देज भंडार वारनि जो घर आहे
हा हा देश भंडारवारनि जो थोरो परे पइजंदो थन
अच्छा तव्हांजो मील जे हिन पासे जिते झूलेलाल मंदरु ठहितो आहे हाणे नयो
हा हा मंदर खां थोरो सो अॻिते वारी गलीअ में
हा ह नयो मंदीर ठहितो आहे न रााबत लाइन में ह न हा हा वेना आहियो न असांयो आनन नंढो आ उ बराोबर
हा माता जो मंदर आहे न उते ई रहंदा अन नानाणा
अच्छा माता जे मंदर ते हिकु भइया मा हिकु भइया जे घरयो घर में हुया मथे
हा न न हे हेठ न ठयल आ मंदिर हे मील जे मोड़ हा
हा ठतक जी जी
हा
फ्री अऊं न हिते असांयो हिकु दोस्त बि रहंदो आहे त असां वेंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं
अच्छा
हूँ ॿियो ॿुधायो तव्हां सॿ बढ़िया बाक़ी नाश्तो पाणी करे वरितोव?
न भैया हाणे नाश्तो पाणी ठाहींदासीं उह सयूं वयूं ठाईंदमि हाणे बसि हिकु ॿ पोइ। चांहि पीती मां हिकु ॿ कॉलिंग थी वञे।
हा न सुठी ॻाल्हि आ न। असां वांगुर लेट आयो, तव्हां बि लॻे थो। तियोहार आ न अॼ। असां वांगुर लेट। चयो तव्हां बि।
हा संडे आहे न भैया ॿार धाबे ते विया आहिनि खाई ईंदा बाक़ी घर में असां। हम।
हा।
संडे ॾींहुं वेंदा आहिनि ॾाॾे सां गॾु घुमण डाबे ते। ईअं।
सुठी ॻाल्हि आहे कोशिशि करे वधीक सिंधीअ में ॻाल्हायो।
हा। त भैया मां सिंधीअ में ई त ॻाल्हायां थी। धाबे तेे वेंदा आहिनि ॾाॾे सां हा।
जीअं तव्हां संडे चयो, त हिन इए्तवार चयो हा न।
त हिन सां इ जीअं तव्हां जेको वर्ड सिंधीअ में। खणंदव न उहो तव्हांज हुते गिनतीअ में ईंदव हा। अकाउंट जीअं तव्हां ॻलति चयोव। गिनतीअ में ईंदो। हा इहो सम्झो मां तव्हां सम्झाया थो जेकी मुंहिंजी त ख़ुश थी ख़तमु थी वेंदी टास्क ख़तम थी वेंदो लेकिन। तव्हांखे अञा ॻाल्हाइणो आहे त। हुननजे हिसाब सां तव्हां ॻाल्हाइजो।
हा। ह।
ऐंऊ पुछिणो बि ॾिसो घर घर जो हाल चाल छा खाधो आहे छा ठातोव आहे। ह न। उह परिवार जे बारे में। ह न तव्हजा उ। हा असांजो नाश्तो बि हाणे मुंहिंजी घरवारी ठाहींदी।
अच्छा लेट खाईंदा आहियो तव्हां बि।
ह इतवार आ न मुखे लॻदो। एतवार ॾींहुं पर उठियासीं मां सोचां पियो हाणे चांहि मा पीया। थोरो ॿाहिरि चक्कर वकर हणा हुन खां पोइ। नाास्तो वास्तो खाईंदासीं पोइ।
भईया हाणे नाश्तो बि न चओ नेरनि चओ।
हा। उहो हा। उहो छाहे की जीअं असांखे। ॾाढी गरिन्यू शयुं आहिन न पतो हिन।
भैया जिते ज़बान हिरियल हूंदी मूं वटि पाणे ई निकिरंदोत तव ईअं।
धीरे धीरे, धीरे धीरे सम्झ में ईंदो न असांखे।
हा धीरे धीरे सिखंदासीं।
हा।
कुछु सिखण लाइ बि थो मिले पियो ऐं पाण सिंधी सिंधियुनि सां जुड़ियल बि पिया आहियूं।
हा।
इअं।
उ कोशिशि करे न हिक फ्लो में मतलबु हिक लॻातार ॻाल्हायो।
अच्छा।
कुछु, कोई मतिलबु अहिड़ो विषय असां वटि हुजे ह, न त उन सां थोड़ो सो तहांखे हो थींदो।
हा। ॿियो ॿुधायो, हिते अक्टूबर में वरसी थींदी आ न साईं जन वटि न वेंंदा हूंदव न तहां त दरबार। साईं जन जी वरसी थींदी आ न अक्
हा -हा, वक्स अक्टूबर में वरसी थींदी हाणें ॿारहां जुलाई ॿारहां जुलाई प्रकाश उत्सव तव हाणें जो जुलाईअ में ई ॿ ट्रे प्रोग्राम तव। हा हिकु ॿारहां जुलाई तव, वरी को तिर जुलाई तव वरी अगस्त में तव।
अच्छा, ॾाढी धूम मचंदी आ वरसीअ ते मेलो ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
ॿ -ॿ ॾींहं हूंदो आ नौ, दस अक्टूबर उन्ह खां पो हिकु त माना सम्झी हलो, हे ॿ ॾींंह पहरियों ॿ ॾींहं पो चालू थी वेंदो आ, हफ़्ते खनि जो प्रोग्राम हूंदो आहे।
अच्छा हा, मां ईंदी हमि पहिरियों, हाणें त खैर अचणु न थींदो आ ॿारनि जे करे पहिरियों ईंदी हुयमि त ॾाढो सुठो लॻंदो हो, चारि पंज ॾींहं नानाणनि में रही करे।
हा।
अंउं मेलो घुमंदा हुयासीं।
कार्यक्रम सुठा थींदा आहिनि हिते।
हा कार्यक्रम बि सुठा थींदा आहिनि, धूम बि सुठी मचल हूंदी आ और ॾाढी सिंधी समाज ईंदी आ हिते ॿाहिरां।
ईंदी आ न ॾाढी ॿाहिरां -ॿाहिरां कल्याण मां तहांजे पुने मां, पूरा जबलपुर या बि
हा, जिते- जिते सिख जुड़ियल थनि सांई जनि जा। सभु हन मिणंदा हिनि हिते हा
हिते रहण जी व्यवस्था बि सभिनि जी अलॻि -अलॻि जॻह ते थियल हे ह न अंउं मेलो बि ॾाढो वॾो लॻंदो तव, तव्हांजो आख़िरी केरिन लाइन तांणी मेलो लॻंदो तव।
हा।
कैंटी कैंटीन लॻनि, झूला लॻनि
हा, हाणें साईं जन जी हिन हॉस्पिटल जो बि त डेवलपमेंट थियो न?
हा- हा, नई नयो इह्यो हो थ्युनि न।
हा, पूरो नयों ठाहियो तंऊं हॉस्पिटल हा।
पूरो नयो कयो हुन हाणे, उहो बि हाणे हे पिछले इतवार ते हुयो न
हा उद्घाटन कयो न साईं जन त वीडियो आयो हुयो मोबाइल में ॾिठो हुयो। हा ईअं ई ॾिसंदा आहियूं त साईं जनि जा दर्शन थी वेंदा आहिनि।
हा कॾहिं अचो पासे में ई तव केहि विस्पति अचो, केहि इतवार अ
हा, पहिरियों भईया ॾाढो अचणु थींदो हो हाणे ॾाढो घटि ॿारनि जे करे् स्कूल जे करे घटि निकिरणु थींदो आ न।
हा त, इतवार ॾींहुं इंदा कयो। जेंहि ॾीहिं त्योहार में छुटी हुजेन उन्ह ॾीहि ईदा़ कयो।
हा।
हा, जबलपुर घणों परे आ?
हा, पा पासे में ई आ। हा। हा, ॿियो ॿुधायो घर में सभु त्योहार कंदा आहियो?
त्योहार सभु कंदाइन न घर में घर में थदड़ी वदड़ी बि कंदाइन हा
शुू ईंदा
चालीसा हाणे जुलाई में बसि इहे असां हिते हा, असांये हिते चालीसां सुठे सां मनाईंदा इनि।
ॾाढा सुठे सां।
हा।
असांजा दादाजन हूंदा हा न कटनी में फुफड़ उहे ई पूॼा कंदा हुया झूलेलाल मंदिर में सफ़रमंद
जी- जी, हा -हा
ईयं असांजा फुफड़ हूंदा हा त बहिराणो बहिराणो, उहो ई कढंदा हुा न त असां ईंदासीं त हिते बि घुमंदा आसीं।
हा, असांजे हिते जॾी चालीसा जो समापन थींदो आ हे त असांये कटाई घाट ॿुधियो हूंदव कटाई घाट ॿुधियो हूंदव ओॾे समाप् पन थींदो आ हुन खां पो हुते भंडारो बि कंदा आहिनि बढ़िया। सुठे नमूने सां हो चालीह ई ॾींहं प्रोग्राम थींदो आ, रोज़ शाम जो
हा।
हा न सतें वॻे खन चालू थींदो आ वरी उहो हलंदो आ लॻभॻि ॾहे ताणी, वरी रोज जेंखे जेको परसाद विराइणो हो जे -जे ॾाढ़ा ई संत इनि, उ पंहिंजे तरफ़ां पर् ता द त हल्हाईंदा इनि कुछ मतिलबु ॾाढो सुठे नमूने सां कंदा इनि।
हा-हा, न चालीह ते ॾि किथे -किथे जबलपुर में बि ॾाढो सुठा कंदा इन।
हुं -हुं
हअं
ठीकु आ, तव्हांजे जबलपुर में बि हूंदो सुठो?
हा दर ते झूलेलाल मंदिर आहे चालीह ॾींहं धूम मचंदी आ।
हुं
प्रदीप महाराज जन ख़ुदि मतिलबु भॻत- भॻत ॻाईंदाइनि। सतसंग कंदा आहिनि ॾाढो ई बढ़िया मननिा
बढ़िया- बढ़ियाए, सुठी ॻाल्हि आ, जिते माण्हू थियणु खपे, पंहिंजे ईष्ट देव आ असांजो भॻवानु झूलेलाल।
हा।
हा, असांजी हाणे फोन कटजी वेंदव ॿारें मिं
हा -हा भईया ॿारहें मिंटे में कटिजी वेंदी, ॿियो ॿुधायो? असांखे ॿियो घर में ॿार वार आहिनि?
हा, मुंहिंजे भाउ जा ॿ ॿार तसि हुनखे
अच्छा।
हा मम्मी- पापा आहिनि, अठ हा। जी- जी अठ भाती आइन।